उस
हेलो
हेगै सखी हमे अहाँके कॉल केने छियै। कि चलू ने कतहु जाइके प्लान बनाओल जाय।
ए कत जेबै बहिन कहि न।
ए हमे तो हमरा आर के जाने छियै हमरा आर के ने राजगीर घूमे के बड मन छै जे वहां के ग्लास बृष छैय ने ओ आरमे हमरा आरके फोटो खिचाबैके छैय।
आ फोटो खिचाबे के छौ तऽ लेकिन ई बात नहि बुझै छही कि जे अभी बरसातके समय छैय बुझलिही। हँ तऽ उम्हर तऽ कनीक दिक्कत हेते गिलास वृष में पता नहि बंद कर देै छैय कीड़ा की छैय हमरा नहि छौ बुझल लेकिन हम आहा पहिल अपन मालिकसँ पहिले हम पूछिके तब हम तऽ तोरा खबर करबौ कि करे के छैय कि नहि करे के छैय बुझलिही।
सखी तऽ जेना अपन मालिक से अहाँ ह अथि पूछि कऽ हमरा आरके बताओ ने। जे हमे हमरा आरके ने खूब मन छै राजगीर नालन्दा विश्वविद्यालय इसब घूम के।
अच्छा ठीक छ ने एक बार क कर त तू पारस नाथ गेल छही?
न हमे नहि जाइ छियै परारसोनाथ हमरा आर के लेकिन बड ऊँच मे उ पहा पहाड़ पे मंन्दिर छैय बहिन।
हँ छैय ने हँ जैन के मंदिर छैय। कहल जाइ छैय कि जब सब जैन लोग जब सब तीरथ कर लै छैय ओकर त तेरह गो धाम छैय ने तऽ जे सबस लास्ट धाम रहै छैय ओ छैय ई पारसनाथ हँ सबस लास्ट मे जेकर निर्माण प्राप्त कर ले छैय मतलब किछु कहल जाइ छैय हमरा तऽ नहि छैय ठीक से बूझल से पारसनाथ सभसँ अन्तिममे तीर्थ करैत छैय। आ ओना बीच मे नहि जाइ छैय जहनीसँ ओतय घुमे लेल। जब तक ओ पूरा नहि करले छैय तेरह गो बारह गो तखन नहि जाइ छैय आ ओतऽ न सात गो कुआँ कि कोन कुआँ के छैय मतलब कहानियो छैय आर अ छैयो मंन्दिरो छैय। से बड्ड जगह मंन्दिर छैय घूमते घूमते जानै छिही वहाँ न दू दिन तीन दिन के तभी के समय जे रहै छैय से कम पड़ जाइ छैय।
हे सखी हमरा आर तऽ हमर मालिक के ट्रेवल्स के काम छैय ने तऽ ओ तो जाय छथिन पारसनाथ तऽ वही बोलेलथिन हमरा आर से ए कि बाप रे बाप बड्ड ऊंच में उ पहाड़ प भगवान विराजमान छथिन आ जेना जे नहि चढ़य सकैत छैय पहाड़ी पर आ एकदम खड़ा पहाड़ी चढ़ान छैय ओ ओकरा म से जे नहि चढ़ै सकै छथिन तऽ हुनका खातिर पाल उल्की के व्यवस्था छैय।
अच्छा नहि हमसभ तऽ गेल रहियै तऽ ओ सभके व्यवस्था तऽ हमलोगके नहि छलै हम तऽ सभटा तऽ ओ गाड़ी ऊपरे मे चढ़ा देलक।
ई छलखिन ने तऽ ओ उ पूरा ड्राइविंग करत करत ऊपरेमे लेके चलि गेलखिन ओहि समयमे न नहि रोकलक बुझलौं आ जे दोसर बेर जे चाह जे हमलोग से संग गेल रहथिन ठीक छै से दोसर बेर जे सोचलखिन कि हम फिर अपन गाड़ी लेऽ केऽ चल जाइत छी ऊपरमे तऽ रोक देलक
अच्छा हँ हँ
आ ओ बेर पता नहि किया हमसभके नहि रोकलक हमसभ पूरा गाड़ी लऽ कऽ ऊपर गेलौं एहन सुन्दर लागै छै सखी हम अहाँके फोटो भेजब जे हमसभ न ओ टाइटेनिक पोज नहि होय छै ओ हँ ओकरे मे एकटा फोटो हम दुनू खिचेलौं हं आ से जानै छियै सखी ओकरा में जे क्रीम कलर के हम पहिनेे छी जे सूट आ ओकर दुपट्टा जे लहराई छै से एहन सुन्दर एकदम लागे छै उ फोटो कि कुछ कहियो ने लागे छै कि एकदम बादल में ठार छी आ उ जे मन्दिर के जे छै बनल आकृति से एकदम राजमहल जेका छै
बताउ तऽ बड नीक म बहुत मनो म मनभावन वहाँ के दृश्य छै बड मनोहर दृश्य छै हँ ई तऽ हमरा आर के भी जानकारी छै
हँ तऽ ओएह गेल रहौ से जानै छियै बड्ड सुन्दर लागैत छै हमरा त रजरप्प इ राजगीर से नीक ओहे जगह लागे छै कि घूमे फिरे लेल ओ जगह बड सुन्दर छै लेकिन देखियौ अभी हँ
हमे न ई चलते अहाँके वहाँके बात नहि कहलौं न जे हमरा आरके न ऊँचाइ पे तनिक चढ़े मे हफनी हो जाइ छै
अरे बहिन तऽ बड आरे नहि बुझै छी ओकरा में बड सुविधो देल छै न आय काल्हि त जानवे करै छै कि सरकार जे छै से पर्यटन स्थल के बड बढ़ावा दै छै बड सुविधा कर दे छै
हँ ई तऽ सही कहलहुं
आ पहिले जे देख पहिले जे जे सुन्दर जगह छै घूमे के से चाहे त समुंद्रे के किनार मे छै आ नहि त कहतो पहाड़े पे रहे छै
हँ जेना देखू तऽ वाटर फॉल छै इ अथि पहाड़ पर मन्दिर उन्दिर बिरजमान छै एहन इम्हर तऽ पठारी एरिया छै तऽ जेहन भगवान के देख हब से सब प पहाड़े पे बिराजमान छथिन
के मंदिर जे सब छै महादेव के भगवती के जे रहे छै सभटा तो तोरा पहाड़े पे भेटतौ
हँ सही कहलौं सखी ई बात तऽ सही
हँ से जान छीही बड सन ई सुविधा देै छै जेकि रोपवे दे दै छै के कही तऽ अहाँके ई दे दै छै की कहे छै घोड़ा खच्चर आदमी सब पालकी मे ले के जाइ छै मतलब जेना अहाँके सुविधा भेटत अहाँ जा सकैत छीयै अपन पॉकेट एलाव करत अहाँ ओकरा म जा सकै छी आ देखी कनि महंगो नहि रहे छै ई जे कहभी कि यहा महगो रहै छै से नहि रहै छै पॉकेट हमसब के एतेक मे रहै छै कि हमसब जा सकै छीय ढेर पाई नहि खर्चा होइ छै
नहि ई तो हँ ई बतिया तऽ सही कहलहु ह जेना आ जे आस पास के गामक लोग छथिन ने हुनका सबके भी एगो रोजी पर्यटन स्थल के कारण सँ एगो रोजी रोजगार के व्यवस्था हो जाय छै
हँ से तऽ सरकार बढ़ेले छै ई तऽ हम कहबे करै छी कि आज आ सरकार बड सुविधा देल छै आ गामको लोग जे रहे छै उहो दे देखियौ जे लगा केे छै छोट मोट दुकान जे लगवे छै ओकरो से जे रहे छै ई घूमे वाला यात्री सब ओकरो बड सुविधा भेटे छै से जानै छीही ऊपरमे जे गेल छलियै हमसभ से ओत ने पकौड़ी खेलेलको बहिन एहन सुन सूनदर ला हँ पकौड़ी आ आलू चॉप ओता आलू चॉप आ एकदम मसाला नहि कनएटा मसाला हँ चोखा में रहे आ एकदम पातर पातर ओकर बेसन के रहे ई ऊपर मे आ एहन सुन्दर भू हँ आ मेन बात छल न कि भूख लागल छलै एकदम
हँ
आ आ जे गरमा गरम छान के देलक हँ नहि सखी देखियो स्वादिष्ट को छलैया ई हम नहि कऽ सकै छी हँ आ से छान के देलक ने बड नीक आ सखुआ के पात पर देलक
ओ ओकरा से आओर स्वाद बढ़ जाइ छै से कि जेना हँ सखुआ के पात पे जे कुछो किछो खा लेब अहाँ
हँ आ जानी छिही लसुन प्याज नहि दै छै ने कियाकि देखि जैनि सब जे रहे छै से लसन प्याज नहि खाई छै
नहि खााय छथिन हँ ई तब मालूम छै
से ओ सब नहि खाइ छै
आलूओ नहि खाइ छथिन
नहि से धरती के अन्दर जे उग हँ
आ गे तऽ जेना आलू चाप फिर केना ओ बनेले छलो आलुए के चोखा स ने
हँ आलू चौक के चोखा से तऽ ओ तऽ लोकल रहै ने तऽ उ तो झारखण्ड मे पड़ै छै ने पारसनाथ ओ तऽ आदिवासी एरिया छै
तब तो वहां सब खेबे करत जैनी सब जे दर्शन करै आबै छथिन ओसभ
हँ ओसभ नहि खाइ छै जे जेनाकि नीचेके रहै छै जे बड चीज ओसभ बारै छै जेनाकि अदरक नहि खाइ छै ओ नहि खाय छै आब पता नहि हमरा
मे भी
हँ हँ ओसभ छः बजे के पहिले सूर्यास्त के पहिले सब पूरा खा लै छै जीवन भर ओ सबके बड कड़ाई छै लेकिन जानै छियै सखि एहन सुन्दर स्वाद रहै छौ ओ सबके खाना के तू खेबी ने तऽ हाथ चाटत रह जेबही जे
बगैर लहसुन ने प्याज के
अगा बगेर लहसून प्याज के जे खाना बना देत अहाँके जे खाना खिया देत से बुझ ले कि तोर लहसुन प्याज तो ओकरा सामने पानी भरे छै एहन सुन्दर स्वाद रहै छै हँ से से ने कहलियै कि उ सबके खाना मे बड्ड स्वाद रहैया आ हमर एकटा प्रेरणा मैम छलथिन तऽ स्कूल मे जे पढ़ाबै छलियै तऽ ओ जूनियर क्लास मे पढ़ाबै छलथिन प्ले स्कुल क्लास मे से जानै छियै सखी उ जे उपमा होबै छै सूजि के बनैत छै से खाली फोरन सऽ बनबै छल खिन ओकरा मे किछु नहि किछु मतलब किछु नहि एकटा नीम्बू गाड़ै छलखिन आ फोरन सरसो कऽ हँ
आ करी पत्ता कऽ
करियो पत्ता नहि सखी
हँ
किछु नहि पता नहि ओहन स्वाद केना आबि जाय छलये हमरा बुझ बुझैबे नै करै छै हमसभ कतहु बना लै छी हँ आ जानै छीहि उ उ लेके आबै छलखिन नऽ स्कूल मे तो सब टीचर जब सब जे हमसभ छलियै से लूट मार कर देै छलियै य आ उस खिचड़ीयो एहन सुन्दर स्वाद एहन सुन्दर स्वाद कि देखियौ मुँह से उ स्वाद ने खिचड़ियो के आ किछ नहि देय छलेये सखी पता नहि की बनवे छलैये से भगवाने जाने आ की कहै छलै कि हमर घरमे हम सबसे बेस्वाद खाना बनबै छी आ तब ओहन स्वाद रहै छलैया
बताउ तऽ ओ उ उपमा मे का की डालल डालय छेलै से अहाँके उ नहि बतैलकै
नहि बता दै छलैया कि किछु नहि डालै छी कनिक घी डाल देलहुँ ओकरामे सरसो फोरन दऽ देलहुँ कनि जीरा दे देलहुँ आ बस जे रहे छै ई सुजी ओकरा एकदम धीम आँच पे भूंजै छियै आ जानै छियै हम सब के तऽ ई लाल हो जाइ छै नऽ ई सुजी
हँ हँ हँ
आ ओकर सूजी लाल नै देखे छेलै ओकर उपमा एकदम उज्जर देखे मे।
अच्छा हमनी आरके तऽ लाल हो जाइ छै तेज आँचमे भूजै के चलते
हँ हँ आ फिर उ जे बना ले छलैया आ ओकरा फीर ऊपर सँ खाली एकटा नीम्बू दे दै छैलैय उ
गारकऽ रस कऽ अच्छा आ बेदाम चना दाइल ई सब किछ नऽ
किछ नहि तऽ किछु नहि कहलहुँ तऽ किछु नहि आ तब स्वाद के एकदम भंडार रहै छलै ओकरा मे कहू तऽ साक्षात अन्नपूर्णा नहि सखी ओहि सभमे हम नहि ट्राइ केलहुँ फुर्सते नहि भेटैत छलैए आ आब देखियौ आइ जे हम बात करै छी ओ सबके गप्प निकलल तखन हमरा याद आबै छै फेर ओकर हाथ के स्वाद
चलू हम तऽ आज साँझ के नाास्ता मे ओही बनायब तऽ
हँ ट्राय करबै ने स खी आहाँ के तऽ स्वाद नहि बुझल अछि अहाँ अहाँ के स् स्वाद तऽ नहि बुझल छै लेकिन फिर भी देखबै एकदम डिफरेंट स्वाद आबे छै बड्ड नीक लागै छै एकदम हल्का मे भोजन मे
ट्राइ करब आओर अहाँके बतायब कि केहन स्वाद स्वदगर बनल छै से
अच्छा ठीक छै तऽ हमहुँ आइ ट्राई करबे करब अहाँ दुनू
हँ अहाँ भी करब आओर हमे भी करबे दोनो के दोनो मे केकर नीक बनल छै
हँ हँ हँ ठीक छै सखी तो जाउ अहूँ अपन समान जोगाड़ु हमहुँ जाइ छी तनीक स्नान उस्नान कर ले छीयै हम स्नान नहि क ले छीयै अहाँके स्नान ध्यान भए गेल छै की
हँ हमरा आरके सभ काज सब समाप्त भए गेल चलू करै छियै तऽ फिर बादमे ठीक छै
हँ ठीक छै सखि हमहुँ जाइ छी नहा लै छी हँ